कोना
कोना छी
हम तऽ नीक छी अहाँ सुनाबू अहाँ के पढ़ाई लिखाई केहन चलि रहल एछै
भगवानक कृपासँ सब ठीक अछि काल्हिी अखबार पढ़ैत रही तऽ बिहारक विकास शिक्षा आ पलायन पर एकटा लेख पढ़लहुँ तकरा पढ़ी कऽ बहुत सोचय लगलु
ई विषय तऽ वास्तव मऽ गम्भीर अछि बिहारमे प्रतिभाके कमी नहि अछि मुदा अवसरक कमीसँ बहुत युवा बाहर जायमे विश विश्वास छथिन
बिल्कुल बिल्कुल
हूँ
हमर गामक बहुतो लड़का दिल्ली पं्जाब गुजरात महाराष्ट्र दक्षिण भारतमे काज करैत छथि जेय बिहारो में उद्योग धंधा रहिते तऽ शायद ई स्थिति नहि होइत
हँ सही कहालिए रोजगार अभाव पलायनके मुख्य कारण अछि लोक अपन परिवार छोड़ि कऽ दूर दूर कमाबय लऽ जाइत छथिन
मुदा ई समस्या केवल रोजगार तक सीमित नहिही अछि शिक्षा के गुणवत्ता सेहो एकटा पैग मुद्दा छीं।
हाँ ई बात तऽ छैय। सरकारी स्कुल मऽ बहुत सुधार भेल अछि मुदा एखनो शिक्षक के नियमित उपस्थिति प्रयोगशाला आ पुस्तालय आ डिजिटल शिक्षाक कऽ आवश्यकता अछि
हमर विचारसँ प्राथमिक शिक्षाक मजबूत आधार बनत तखनहि उच्च शिक्षा मजबूत होयत।
हाँ सही बात कहलियै। बच्चा जे बचपन सऽ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पावतऽओ भविष्य मऽ आत्मनिर्भर बनत।
बिल्कुल बहुत छात्र आर्थिक समस्या के कारण बीच मे पढ़ाई छोड़ देथ छथी।
हाँ इहएल सरकार के स छात्रवृति योजना आ कौशल विकास काज - करम के प्रभावी क्रिया आवश्यक छैय।
अहाँ महिला शिक्षाके बारे मे की सोचैत छी।
हममे तऽ मानव अछि जे जतयके शिक्षी महिला रहत ओके ओतेक शिक्षित परिवार बनत। एकटा शिक्षित महिला पूरा समाज बदलि सकै छथिन।
बिल्कुल। आब बहुत बेटी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर प्रशासनिक अधिकारी बनि रहल छथि। ई सकारात्मक परिवर्तन अछि।
हाँ मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र मे एखनो कु किछु परिवार बेटी के पढ़ाएम पर कम ध्यान दै छथिन।
ई सोच बदलनाइ बहुत जरुरी अछि।
हांँ सही कहलियै शिक्षा बिना विकास सम्भवं नाहि छैय।
खेती के इस्थिति पर अहाँ की विचार छीं।
हमर तऽ बिहार कृषि प्रधान मे राज्य अछी। मुद्दा किसान सब अ मौसम बढ़ियाँ सुखाड़ आ उचित मूल्य नहि भेटैब के कारण परेशान रहै छथिन।
आधुनिक खेती सिंचाई कोल्ड स्टोरेज आ बाजारक सुविधा भेटत तऽ किसानक आमदनी बढ़ि सकैएत अछि।
अहाँ एकदम सही कहलियै अहाँ। युवा सब सेहो कृषि क्षेत्र मऽ आधुनिक तकनीक अपना बनिथिन तऽ खेती लाभदायक, लाभकारी अवश्य अवश्य बनी सकै छी।
हमरा लगैत अछि जे सरकार किसान आ वैज्ञानिक सब मिलकय काज करीथिन तऽ बिहार कृषि क्षेत्र मे देशक अग्रहणी राज्य बनि सकैत अछि।
हाँ जरूरी छैय मेहनत कमी बिहारऽके लोक मे अपनो नहि रहल अछि
आब अगिला विषय बेरोजगारी पर चर्चा करब
जरूर। कारण बेरोजगारी आ पलायन एक - एक दोसर से गहिर रूप से जुड़ल विषय छथिन।
जखन बेरोजगारी के बात होइत अछि तखन सभ से पहिने मन मे प्रश्न अबैत अछि एते पढ़ल लिखल युवा आखिर काज कते करत
हँ ई सही प एहि वर्ष लाखो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर स्नातक आ स्नात तर पूरा करै छथिन मुदा नौकरीके अवसर ओतय के जे तेजी सँ नहि बढ़ैत अछि
एहि कारण प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर वाला छात्र सबक संख्या लगातार बढ़ैत जा रहल अछि
हँ मुदा सरकारी नौकरी सीमित अछि सबके सरकारी नौकरी भेटब सम्भव नहि ताहि लेल निजी क्षेत्र उद्योग अबतर अप आप आ स्व रोजगार पर सेहो ध्यान देब आवश्यक अछि
हम देखैत छी जे बहुत युवा व्यवसाय शुरू करे चाहैत छथि मुदा पूँजी या उचित मार्गदर्शन नहि भेटबाक कारण पछुआ जाइत छथि
ह सही कहलियै बैंक सँ ऋण लेबक प्रक्रिया आसान हो प्रशिक्षण भेटाय आब बाजार सँ जोड़ल जाय तऽ बहुत युवाक फल उर्मी बनी सकै छथिन
बिलकुल बिलकुल बिहार में खाद्य प्रसंस्करण देरी मधुमकखी पालन मछ पालन मशरूम खेती हस्तशिल्प मे बहुत सम्भावना छी
हँ सही कहलू अहाॅं जे स्थानीय उद्योग विकासित विकसित होइ तऽ गाँव मे रोजगार बढ़त आ पलायन स्वत घटत
अहाँ ध्यान देने छी जखन केओ कमाइ लेल बाहर जाइत छथि तऽ परिवार परर सेहो प्रभाव पड़ैत अछि
हँ ई बात तऽ छै माता पिता अकेलपन महसूस करै छथिन बच्चा अपन बाबू से दूर रहै छथिन आ पूरा परिवार भ भ भावनात्मक कठिनाइ झेलैत छथिन
ई समस्या केवल आर्थिक नाही सामाजिक सेहो अछि
एकदम सही कहलीय
आब महिला सुरक्षा के बात करैत छी अहाँके विचार की छी
ह आ महिला सुरक्षासभ समाजके पहचान होइत छथि प्रत्येक बेटी आ महिलााक के बिना डर के स्कूल कॉलेज कार्यालय आ सार्वजनिक स्थान पर जाय जायतपर अधिकार अछि
शिक्षा आ जागरूकता एहि दिशा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
हाँ कानून आऔर मजबूत हो पुलिस संमझेनाई सेम हो आ समाजके सोच बदलै तखन वास्तविक परिवर्तन सम्भव अछि
बहुत बेर देखल जाइत अछि जे लड़की सब उच्च शिक्षा लेल शहर जाइत छथि मुदा परिवारक सुरक्षा के चिन्ता करैत अछि
हाँ ई बात त छैय जे सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होय तऽ माता पिता सेहो निश्चित रहथिन
आब भ्रष्टाचार पर चर्चा करी
हँ भ्रष्टाचार विकासके सबसे पैघ बाधा अछि जे योजन केय पैसा सही स्थान पर खर्च होत त सड़क विद्यालय अस्पताल आ सिंचाई सब मे तेजी स सुधार भ सकैतअछि
सही ई समस्या केवल सरकारक नहि नागरिक सभक सेहो जिम्मेदारी अछि
हां जे प्रत्येक व्यक्ति ई निश्चय कर करथिन जे इ रिश्वत नहीं देव आ नहि लेब त धीरे धीरे परि परिवर्तन अवश्य जाय होइ जाइ
स्वास्थ्य सेवाक स्थितिपर अहाँ की सोचैत छी
गाँव मेंऽ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्य आ गुणवत्ता दुन दूनों बढ़बाक आवश्यकता अछ अछि डॉक्टर दवा आ जाँच स सुविधा समय पर भेटब जरुरी अछि
कोरोना महामारीसँ हमसभ सिखलहुँ जे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होना ही कतेक आवश्यक अछि
हाँ बिलकुल स्वास्थ्य नागरिक देशक विकासके आधार अ छेथिन
पर्यावरण संरक्षण पर सेहो ध्यान देबाक समय अबी गेलछी
हाँ लगातार ब्रिज का कटान प्रदूषण आ प्लास्टिक उपयोग पर्यावरण लेल खतरनाक अछि
प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष मे कम सऽ कम एकटा गाछ लगा वय तऽ बहुत पैघ परिवर्तन भऽ सकैत अछि
हाँ गाछ केवल ऑक्सीजन नहि नहि दैत अछि बल्कि बरस जल संरक्षण आ जलवायु संतुलन मऽ सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैय छथिन
गामा के पोखरी नदी आ जलाशयके संरक्षण सेहो आवश्यक अछि
हाँ सही कहलिए जल बचत भविष्य लेल सबसे पेग जिम्मेदारी अछि
आखिर में एकटा प्रश्न अहाँके लगैत अछि बिहारक भविष्य उज्ज्वल अछि
हँ निश्चय जे शिक्षा रोजगार उद्योग कृषि स्वास्थ्य आ अनुशासन पर निरन्तर ध्यान देल जाय तऽ बिहार फेर सँ देशकक आ अग्रणीय राज्य सबमे शामिल भे सकैय अछि
हमर विश्वास अछि जे युवा पीढ़ी परिवर्तन आवश्यक आनत
ह यह यही परिवर्तनक शुरुआत हमरा तोहरा सँ होतउ
बिल्कुल बिल्कुल पहिने अपन कर्तव्य निभाउ तखन समाज बदलत
हँ बहुत सुन्दर बात ह अहाँ कहलहु
धन्यवाद अगली बेर फेर ककरो नव विषय पर विस्तारसँ चर्चा करब
अवश्य नमस्कार
नमस्कार